हलो,
राधा स्वामी!
राधा स्वामी!
बढिया? बढ़िया, तहां अह्म्म्म्म, छाता कियो?
बस, पंहिंजी गुड़ीया खे ती सुमारियां। हा। ॿियो ॿुधायो न न न मुंहिंजी गुड़िया ढाई साल जी आहे।
हम
हा
हह मम ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभु बढ़िया। हा ॿियो मीं बि पए वे तों? अच्छा असांजे हिते बि अॼु पए थी।
कल्ह लाखों थी पए।
हा असां हिते अॼु पईसीं ॿ टे ॾींहं पहिरियों पई वरी ॿ टे ॾींहं उस निकिती ॾाढी।
हा
हा
हम
हम ॿियो ॿुधायो?
थी वयों वांदा?
हा बस हाणे फ्री थियासीं रोटी खाधीसीं त म चम गुड़िया खे सुम्हारियां।
हम
पोइ असां बि थोरी देरि लेटउ।
हम
हा
ॿियो भईया छा कंदा अथव?
असांखे किराने जो कम आहे।
हा
हा किराने जा दुकान आएन, तव्हांजा घर में छा कंदा अथव?
मुंहिंजा हस्बैंड मुंहिंजा हस्बैंड कोचिंग पढ़ाईंदा आहिनि।
अच्छा
हा मुंहिंजा ॿार वॾा थी विया आहिनि। हिकिड़ो ॿारहें में आ हिक अठे में आहे। ह ह हा
हुंदव न सस सोंअरा हंदव न?
ससु आहे बसि मूंस सां गॾु असां ॾाढी वॾी फैमिली आहे।
हा
त ट्रेडेराणी अलॻि रहंदी आहे मा अलॻ - - हा चार ई अलॻ थी विया आहिन।
त तव्हांखे बि ॾे बिरयान अथव की तव्हांजी मम्मीअ जा अथव।
न न मुंहिंजा आहे न।
अच्छा तव्हां ज तव।
हा त मम्मी मूंसां गॾ अची रहण रहे थी।
अच्छा ठीक आ।
हा चारि ॼराणियूं आहियू न पाण में।
हा ठीक आहे सुठी ॻाल्ह आ।
नंढी नंढी आय त - -
अच्छा स - -
हा हा त मम्मी चयई तोसा रहंदम ठीक आ।
हा पो छाए, वॾा रहन था, ठारणु सुठो लॻंदो आ। हा हा बढ़िया लॻंदो आ।
हम्म
हा
तव्हांजेे परिवार में केर केर थव?
अ सम्झ मम्मी पापा आहिन, दीदी जन गॾु रहंदा आहिन, अं भइया जन ॾेर अंउ मुंजा हसबैंड, मां अंउ मुंजी गुड़िया।
हम्म, वॾी फैमिल थी वयव न।
हा, वॾी फैमिली आ।
हा
असां अंञा हुई हिक वॾी ससु, पर उअ हाणे मतलब मतलब अगस्त में साल थींदुन, गुज़ारे वई आहिन।
हम्म हम्म - -
हा
हा
ॿियो शादीअ खे घणा साल थिया थव?
मुंजी शादीअ खे त उन्नीस साल।
अच्छा!
हम्म- हम्म
हम्म
असांजी फैमिली बि ॾाढी वडी आ। त पोइ हाणे धार थी विया सीं, धीरे- धीरे ॿार वॾा पिया थियन त।
हा ॿार वॾा थींदा आहिन त पो लॻंदो आ न सभिन खे।
पो मुंजे मतलब हसबैंड वरी घर ठारायंई। त असांज डैडी चंअन त डैडी चयन कि हलो तव्हांजे घर में रहंदास त पो नये घर में करे पो डैडी रहिया साल-ॿ उ कोरोना समय एक्सपायर थी व्या।
अच्छा! तां हिन एप में कॾहिं जॉइन थिया आयो?
मूंखे ॿ ट्रे ॾींहं थिया आहिन।
अच्छा इं अथव - -
हा। तव्हां कॾहिं जाइन थिया?
असां मां मूंखे टयो ॾींहुं रात जो थि आयां, कल बसि ॾींहुं ऐं अॼु जो ॾींहुं।
हम्म - -
हा - - मूंखे बि ॾाढा ॼंणन पहिरियों, पर मां करे नथी सघां। कॉल कंहिंखे, बस कॉल रिसीव करे थी सघां, मूंखे ॾाडन ॼंणन पहिरियों चयंउं कि भई जॉइन थियो, पर घर जे कम कम में ऐं मूंखे थोड़ो न - - उो सम्झ में अचे त मां न पई जाइन थियां।
जी जी
पर असांजा रिलेटिव्स परींय थिया जॉइन त पोइ मां बि करे वरतो।
हा हा
हा
हूँ, मां बि न पई कयां, वरी कल लाको मां बि चालू कयो। मांजा बि ट्रे चार हिते आहिन, हा
मुखे चवनि पिया ॿ ट्रे ॼंणा, पर न कयो। पर वरी मां च्युम, टाईम कढिणों तो पए हिक- हिक खे मैसेज कर बार -बार मैसज सेज कर त हो कॉल कन वरी असां ॻाल्हायूं, अंउं असां वरी हुननि सां ॻाल्हायूं, त असां अदर केंह पर्सन सां ॻाल्हाए नथा सघंउं।
हा इह्यो आहे न
त इन्हजे करे, टाईम जी थोड़ी थींदी आहे मिलंदो, मिली न पाईंदो आ।
उहो, आहे न
हा, पर हिन लाए वरी टाइम कढी करे वरी ॻाल्हाइणो पवंदो आ।
हा उहोई मुंजो बि लेटण थिए न थो त कल्ह बि न लेटी सघियम अॼु बि इअं कंदे -कंदे पंज थी वेंदा, अरे पंज ट्य़ुशन वरी चालू
हू, हो मां बि लेटंदी आहियां, इअं ट्रीं खां पंजे तांणी त पर वरी कल्ह बि ईअं ई लेट टियमि त वरी टिनि ॼणनि जी फोन आई हुननि सां ई ॻाल्हाइण में ईंअंई किलाक त इंयेंई हली वियो, पो माण्हू लेट पो वरी छ छा ले वरी पो गुड़िया उथी वेंदी आ न पो वरी लेटड़ न थींदो आ, हेॾे- होॾे भॼी -भॼी वेंदी आ
हा।
त वरी लेटड़ ही न थींदो आ। वरी पो शाम जो उथु त वरी नलको अचे मां बि ईंयं न लेटी सघिंदी आहियां, न कंदी छा हे दर खोले हली वेंदी ॿाहिरि। वरी कंहिं ॿिए रूम में हली वेंदी, त अंदरां दर ॾेई छॾींदी कॿट वेठी खोलींदी
निंड्र फिटे त पो ॿार सुम्हनि ता।
हा, पो वरी हे सुमन अस असांखे निंड्र आहे, वरना निंड्र ई ना हे।
होई या निंड्र फिटी ती वंञें न ईयें।
हा ईअं असांखे निंड्र ई कोन, अंउं रात जो बि ॿारहें खां पहिरियों त सुम्हे नथी
हम्म
त पो पांण, पो केॾीमल सुम, उथारींदी आहियां जीअं हाणे साढे ट्रीं खन सुम्हंदी न, त पो वरी मां पंजे खनि उथारे छॾींदी आहियांसि।
हा ठीकु आ न हो
हा, पो बढ़िया खेॾंदी कंदी। खेॾंदी कंदी चाचनि सां, ॾाॾे सां, ॾाॾीअ सां वरी पो मामनल को ईंदो पांणी भरींदमि, वरी आरती पूजा कंदमि, वरी चांय रख खां, माई अचे बासंणन वारी हीय
हा।
वरी पो रोटीअ यो टाइम थी वेंदो आ।
हम्म
हा।
ॾाढो भाऊ ॿारनि सां ॾाढो तो म़थो हण मथो लॻाएणों पए। हम्म वरी मौसम बि अहिड़ो आ हम्म असां बि कयो आ थद्ध बारिश
हा। वरी बि गर्मीअ सां त बारिश सुठी, ॿ क ॿारनि सां कनि ता माण्हूं ॿार ॾियण ई त माण्हू पालींदो न।
हा, असां त, असां त लेटी न सघंदा हास। मुंजी ॾेराणी जा ॿार बि गॾु में हूंदा।
मुंजी गुड़िया नंढी हूंदी हुई त मां बि न लेटी सघंदी हमि।
हूं,
हूं,
हा त मुंजे ॾेराणीअ जा बार बि हेठि ॿ मुंहिंजी ॿी ॾेराणीअ जा बार मूं वट। छह ई ब वार मुं वट त केॾी महिल सुम्हां अॼ आएन त वरी ब ॾेराणी ॾेराणी जो मूं फूली वञे, विहार त मां न सुम्ही सघां।
हा, त उ पें जा बार न वेहारींदी हुई, ईअ छो?
मुंहिंजा ॿार छा मुंहिंजो वॾो बाबू ॾाढो तंग कंदो हो त मां चयो टीवी जी आदत विधी मास। त ॿिया वार बि अची करे टीवी ॾिसनि। पो विढ़ंदा कंदा, हा।
कंदी आ, त मां बि ॾेखारींदीयां पर मुंहिंजी गुड़िया वधीक ॾिसंदी न आए मुंहिंजी पुड़िया खपेसि भई तयूं ॾे केवियूं ॾे कु कुूकर ॾे, आलू पटाटा ॾे त बस।
न वॾो परिवार मुंहिंजो बाबू छा सभई गॾु गॾु ॿार पैदा थिया न। मूंसां गॾ ॿिन बिन डेराणी अञा ॿार तियां।
अच्छा।
त, के ससु कंहिंजे कंहिंजे ॿारन खे संभालेजे पाण वञी संभाले पंहिंजा पंहिंजा ॿार त मुंहिंजो बाबू छा पाट बॉटल में, बॉटल में पलजो बॉटल प पलजो त सॼो ॾींहं बॉटल बॉटल। आख़िर त केजो गुसो ईंदो हूंदो न ॿार खे बि। त चिचिड़ो हूंदो केॾे न किडे न वेंदो किॾे बि न वेंदो। हुन सॼो ॾींह गोद में खणी घुमां त लॻंदो टीवी ॾिसे।
हा सही ॻाल्हि आ माण्हू ईअं कम बि न करे सघे सोई पाण थकिजी थी पए।
करे सघंदी आ उई चवंदी हाल ॾींहं न सुम्ही सघंदा रात सुम्ही सघंदी आ बॉटल तयार कर धो कर रात जो बि उएई चवंदी आ न ॿार पालण हा राति जो नथो जाॻणो पए ॿार जा जाॻे थो माउ खे बि जाॻणो थो पए।
हा जाॻंदी मां मुंहिंज जो नंढी हूंदी त जाॻंदी हुअमि न छा कयूं।
हूं उई चवंदी आयां न हा। हा, ॾाढो बाबा ॾाढो लॻंदो आ। हाणे कोई चवंदो न ॿार संभाल मां चयो मां त न संभालां पंहिंजे संभाल लाइ ॾाढो वॾो कम कयो।
हा सही ॻाल्ह आ, मूंखे। सभई ॼणा चवंदा आहिनि ॿियो कर ॿियो कर मां चवदी आं हिक त थोरी वॾी थे।
न न, भाभी सही ता चयो ॿियो कंदमि मां बि न पई कयां। मुंहिंजो बि चारि साल बाबू थी वियो त म मम्मी चई लेट थींदो त वरी न न न, हा हा हा हा। मांजे बि चई साल जो डिफरेंस हो हा। त वॾे वरी ॿिया बि ॿिया ॿार हा न जीअं त मिले करे पलजी वियो नंढो वारो। परेशानी च न वई। मुंहिंजी ॾेराणियूं खणेयसि, ॿार संभालनि ॿारनि सां खेॾे करे त ॿियो ॿारु पाणे ई पलजी वियो गॾिगॾि में
हा! त असां वरी मुंहिंजी कोई ॾेराणी वेराणी कान्हे न।
न, न इअं न कंपनी थी वेंदी आ न ॿारु खे। हाण केवी चमचनि सां ती खेॾे न, हू भाउ-भेण खेॾंदा न, हो ख़ुदिसि वॾी थी त ख़ुदि संभालंदव ॿारु खे। ईअं थींदो आ न अ हा
ॿारु ॿारनि सां मज़ो, असांखे बि पाण जेतिरनि सां मज़ो ईंदो न।
कंपनी ज़रूरी आये सभिन खे। न
हा
की त्हां बि हूंदव भाउ-भेण, भेण सां अलॻि ई प्रेम हूंदो आ।
हा! असां आहियूं न पाण में चारि भा-भेण आहियूं।
हा! त प्रेम भेणुन सां वधीक हूंदो आ न। हं या भा सा हूंदो। हा लॻिंदो आ न हिअं चवां ती न सभिन खे ज़रूरत पोंवंदी आ दोस्त पीअ जी, भेण जे प्यार जी, भई चवां ती ॿियो बि ज़रूरी आ। आ ॿियो करे फुरसत
हाउ
हम्म! हाणे मुहिंजा ॿारु खेॾंदा कंदा। मां हली ईंदी आहियां काॾे मार्केट वञिणो आ, किॾे वञिणो ॿई गॾु वेठा आहिन ह हेॾो छॾिंदा न आहिन ॿारु खे त
हा! सई ॻाल्हि आ ॿाइर पाण में खेत तांखे ॿई घुड़ियाऊं तव ॿई? हे धी-पुट्र तव? अच्छा ॿई भा-भेण तव।
हा हिकु अठो आए, हिकु बारवी पढिंणंदो आ। त ॿई ॿारु गॾु इन हा छॾे करे हली वेंदी आहिया, ईअं अकेले ॿारु कोई थोड़ी छॾे सघ हा हाण असां जिंदगी इंजॉयं कंदा आयुं, हो बि इंजॉय कंदा आहिन हं
न, पेके-वेके वेंदा हूंदव न?
क घटि मथे वेंदी आहियां।
ॿारु वॾा थी ता वंञनि न। पो माण्हूं वंञनि न
त ट्यूशन पढ़ाईंदी आयां त भाभी काॾा टाइम मिलंदो।
अच्छा तां कोचिंग
हा गर्मियूंन में ॿारु ईंदा आहिनि त न मा निकिरी सॻिंदी अयां।
ठीकु आ न
हा, कल बि छुट्टी न ॾिननसि। हिननि हा छोकिरा अनि त हाणे कमु छोकिरा बि आहिन त के कि कमु, कमु कीअं कजे वरी, वरी हंद-हद र रोटी पाणी सभु कंदा आहिनि, कंदा आहिन चवंदा इन ॿ ट्रे ॾींहुं कंदो नाये बसि पुट्र रोटी करुण ॼाणंद इन
न असांजे रोटी पाणी त मम्मी ख़ैरु करे वठंदी आ। पर मूखे चवंदा आहिनि चइंदी। अयां म न असां मुंहिंजी मम्मी वरी आहे ईअं मतिलबु कंदी करे। मुंहिंजी ससु ॾाढी सुठी आ, ईअं मां हूंदी आहिया त मना कान डिंदी आहियासि
हा, हा
सुबुह खां वठी राति ताईं मां ई कंदी आहियां, पर तॾी बि हाणे न हूंदी आहियां त पो कंदीयूं इन।
हा न असांजी मम्मी न कंदी आ, न त मुहिसां मुहिंजा हसबैंड कंदा आहिनि।
हूं न, असांखे वरी रोटी पाणींअ जी दिक्कत न हूंदी तव, असांखे वरी पो, मूखे चवंदा एन तूं हाली